हुँ
हेलो।
हँ की करैय छी।
की हाल छै दीदी।
ठीक छै, अहाँ की करैय छी।
हम लेटल छलहुँ है।
अहाके और खाना पीना भेल आहाँके। अहाँके खाना पीना भेल।
हँ - हँ भऽ गेलै अहाँके -अहाँके भेल।
हँ हमरो भऽ गेलै।
की सब - की सब।
बैगन अदौरी के सब्जी भात दाईल।
अच्छा - अच्छा ठीक छी, घरमे सभ ठीक। हमर हम तऽ कखन नहि खेलियै बतेने छलऊ।
अच्छा हँ।
अहाँके की अ कोनो बात नै। उमर भेल वाह वा कते साल के छियै।
अठारह सालके।
हँ।
नई ये एकीस साल के छियै।
पी सालके।
हँ।
आब बाइस सालके हम छी।
तहैन तऽ आंहा हमरा से एक साल पैघ छी।
हँ।
तहन हमही अहाँके दीदी कहब ने ये।
नै- नै-नै रिलेशन मे अहाँ पैघ छी।
नै ये आंहा भाभी के छोट दियादनी छियै।
हँ तैयो दीदिे लागब ने।
नै- नै दीदी नै कहू नामे कहू तहन।
नै- नै ठीक छी की करै छलहुँ‌।
किछो नै हमहुूँ लेट ले छलहुँं।
अच्छा आर काल्हिके की सब काल्हि व्रत करबै कि नै।
हम न करै छियै कहियो हम नै केलियै।
अच्छा- अच्छा नीके यऽ एना। बच्चा मे हम-सब उठा लेलहुँ आब भेंट होइया बाप रे बाप। बच्चे में आँ।
हम-सब नै करै छियै मने हम नै करै छियै हमर और। छोट बहिन सब करे छै, हम नै करे छियै हम बचपन से खाइे पर ध्यान देलियै।
नीके ये भाय लाइफ मे छैहेकि हमस उठाके पछताई छी, नै होइ छै कैल।
छिये जे करबे ओ तऽ एबर ते नहि हेते ए बेर तऽ बौआ छै तऽ माँ सब मना
हँ - हँ कहिय तक हैत बौआ।
डेट देनै छै सितम्बर अक्टूबर तक।
अच्छा। सेप्टेम्बर अक्टूबर।
हँ।
हमर सबके एगो भायजी छथिन ने हुनको बौआ छै तऽ हुनका नवम्बर में हेतै।
हँ सेप्टम्बर अक्टूबर मे देने छै आब देखियो जहिया होय।
हँँ-हॅं जहिया होय।
ई तऽ कन्फर्म नहि रहै छै ने, कि अहिये ने अहिये भऽ जेतै पता डॉक्टर के डेट से ने पहिलेहो भ जाय छै, आ बादो में भऽ जाय छै।
हँ- हँ। अपन, ओकर प्रॉपर डेट ओकर डेट पर, थोड़े होइ छै जहिया भऽ गेल। भगवानके इच्छा अखन, अहाँके चटपटा खाना खा के मोन करेत हैत।
आ बारिश मौसम छै, ई हमरा एखन बड़ी नीक लागैया। होया की, जे दू-तीन दिनके, हिसा सुईैत रहि। गरमी रहै छै त, नीन्द नहि होइ छै ने। गर्मी रहैत छै तऽ, लगैत रहैत छै, जे बाप रे
तीज।
हँ पाइन होइया।
हूँ। ओ इमहर नहि होइ छै, इमहर मेघ लागल छै, जे मेघ लागल छै बुझलियै, ठणडे मौसम छै, बड नीक
हँ, एक नम्बर मौसम छै, पं नय बूंदा बांदी होइ छैय, पंखा चला क जाजीम ओढ़ि क सुतय के मोन करय छैय।
मजा हँ ओहे त मजा छैय सुइत रहू ने उठब त गरम- गरम चाय पीब। इहे त जिंन्दगीके मजा छियै।
हम बचपन से चाय कहियो टेस्टे नय केलियै केहन होइ छैय।
कहियो नय।
नय हमरा टेस्टे नय पता य कि चाय केहन होइ छैय।
ह हमसभ बड़ चाय पी लैय छी तीन बेर, दू बेर त चाहबे
छैय।
ओ मम्मी नय पीबै छथि। एनाहु नए पीबैय छी, घर में पीलैथ प हूँ-हूँ।
अहाँके पप्पा की करैय छैथ। बाप रे हुनका त पचास बेर देबै त पचास बेर पिथीन।
ह-ह-ह हमर पप्पा नय छथिन।
ओ साॅरी।
अरे कोनो बात नहि सॉरी के। आर कियो छैथ। हमर भाय छलैये ओ करा त डेथ भो गेलै, साल पहिले। एक साल हँ एक साल भेलय हैं, छोट छेलय।
ओ।
अठारह सालके छेलैय। हेलो।
हमरा नय पता छले सॉरी।
अरे कोनो बात नय, थोरे लोकके पता रहै छैय। आर बताउ, हँ कोनो बात नय की भ गेलै। एँ।
और सब ठीके छैय।
ठीके छैय एखन की खायके मोन करैया अहाँके।
आब एखन पेट भरल अइ एखन किछो नय खाइके मोन करैया हमरा।
ओहो हमरा त रोज बाहरेके खाना नीक लोगैया घरके नीको नय लगैया। लेकिन मार्केट छैय नय जे खैब।
एतऽ मारकेटो एते दूर छैय ने यै की कहू भट
हँ गाँंवके त इहे दिक्कत छैय जे चाहवइ मिलबे ने करत।
हमरा गाँवमे कचरी मुुरही छोइड़ किछ टा नय भेटैत छै किछ
हमरो गाँंवमे समोसा, कचरी, मुुरही, चौप बस साँझ त आनु खाउ हँ- हँ-हँ। नय बेचै छैय जयनगर जाउ आब खाय लै त के रोज- रोज जै
के जैत ओ, जयनगर हमर एगो बहिनके बिआाह छैय।
अच्छा-अच्छा आउ कहियौ। कमला नहाय ल आउने काइल कमला हमहूँसभ जेबय नहाय ल। अखन नहि आउ अखन, हँ अहाँ अखन ह एब कहियौ। काल्हि सोम।
तीन साल भऽ गेल हैं।
एं गंगा तीन साल भऽ गेल जा।
बियाह से पहिले नहेने छलियै।
अच्छा- अच्छा आब तऽ प्लान बनल छै। ओ एत के प्लान बनल छलै सबक स सिमरिये जाय के, तऽ ने गेले अपना सबमे मलेमास के बाद जाइ छै।
हँ- हँ- हँ।
तऽ नै गेलै तऽ आब कहलक काल्हि एते जा कऽ नाहा के आयब जेबै।
कते दूर अय कमला ओतऽ सं
हमरा सब ओतऽसँ आठ किलोमीटर।
ओ क कते घणटा लागै
जय नगर में तऽ छै। जयनगर में छै जयनगर हमर सबके घर स हँ जाय हम वीडियो बना के भेज देब अहाँके।
हँ डालबे करबे ने तऽ हम देख
डालबै नै डालबै घर के लोक सङ्गे नहि बनाबै छै पता यऽ हम आइ तक अपन घर के लोक के ने फोटो ने वीडियो पोस्ट केेलयऽ। हमरा ने अपन मम्मी दादी चाची सबके बिलकुल बेकार लगे डालैत। अपन पर्सनल जे फैमिली छै, ओहि आइ तक नहि डाललये।
नै होइ छै ने कते लोक के नै पसन्द होइ छै।
हँ-हॅं हमरा नहि पसन्द अय। माँ के तऽ बिलकुल नै, चाची दाइ ककरो भी नै। भाय ठीक छै हम चलबै छी तऽ हम जे करी। पता नै फेसबुक मे की भऽ गेल यऽ यै। भैर दिन छोड़ा सब फोन मैसेज करे छै। एक बैग एक सए आठ फ्लोवर छल एक बैग डढ़ हजार ढाइ हजार। जार फोलोवर्स भऽ गेलै।
अंय गे।
परेशान भेल छी हम की बताउ, कोनो भायजियो नै छै। जे ठीक करयब किछु वायरल भेलैए कि आइ तक फेसबुक आई डी बना कऽ छोड़ि देने छलियै वीडियो पोस्ट कऽ के।
हम जे कोनो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करे छियै ने तऽ ओ अपने आप भऽ जाइ छै पोस्ट फेसबुक पर।
ओ अटैच हैत दुनू।
हँ ओकरा हम डिलीट करऽ चाहैत छियै, ओ होइते नै छै हमरा से होइते नै छै।
नै हमर अटैच नै छै, अलग- अलग छै बुझलियै। ओहिपर पोस्ट छलै या वायरल भेलै या कि की भेलै भगवान एक बैग भो
अहाँके एकोगो वीडियो वायरल भेला कि नै इंस्टाग्राम पर?
पहिले हमर जते वायरल छलै ने, मिलियन व्यू जाइ छलै अहाँ देखते हेबै।
फेर किया छोड़ देलयै बनेनै?
फेर बीच में सबटा डिलीट कऽ देलियै बुझलियै, एखनो बनबै नहि छियै। पीछलुका वीडियो सबडाल दै छीये आ फॉलोवर्स देखै छियै हमर।
तऽ किया छोड़ि देल किया डिलीट कऽ देल सबटा बनेनायी ऐते निक त इन्क्रीज भेल छलै।
हूँ बहुतेक। बाजरल छलै आ फेर सभ दोस्त सभ चलि गेलै निशा चलि गेलै लखो अजीब लगैई छलैय त छोड़ि देलीये डीलीटे क देखिये सबटा। आब एखन कनि फ्री भेल यए बी ए उ ए कम्प्लीट भऽ गेलै तऽ पिछलुका वीडियो सब डालि दै छै आ व्यूज जाइ छै देखै छियै नै।
हँ से तऽ देखै छियै ह।
हुं।
अहाँ की केलियै ये? अपने मोने भऽ गेल कि किछ केलियै अपने मोने एते एंट्रीज भऽ गेल।
कंटेंट डालैय छलियै मैथिली के।
हमरा सब के त बढ़ते नय या कहिया से चारि सो छै।
आउ ने दुनू आदमी वीडियो बनायब हम कोलबरेशन कोलेब आहाँ संगे।
हम कोनो कोनो वीडियो अहाँ रिपोस्ट कऽ लेब।
हँ ठीक छै कऽ लेब भेज देब बीडिय।
करब ना त अहाँ हमरा मेंशन बैको दऽ देब।
हँ हँ ठीक छी ठीक छी अहाँके वायरल होब यै मैथिलीए खाली बन
कियाकी फॉलोवर सब रहै छै ने तऽ अच्छा लागै छै।
ह बाढ़ सबके बाढ़ि ले इंस्टाग्राम से नहि पाइ अबय छै ने कीछ।
छथिन।
नइ काटू नइ काटू मेहनत बेकार भऽ जायत काटू नइ। हेलो।
अच्छा हँ हँ फेर हुनकर केना रिसीव करबै हम?
सुनैय नहि तऽ बर्बाद भ
अच्छा नहि काटब नहि काटब।